हैलो, जय झूलेलाल!
हा दीदी केड़ो हाल आ?
मुंहिंजो ठीकु आहे। तव्हां कीअं आहियो?
असां बि ठीकु आहियूं।
ॿियो?
ॿियो ॿुधायो, कीअं हुया तव्हांजो फोटो ॾींहुं?
हा, सब ठीकु, पहिरियों दफ़ो तहां खां ॻाल्हाइण पियो थिए।
जी।
एक्चुली असांजे ग्रुप में ॿ लेडीसूं हिते एक्टिव कोन आहिन, हुते ॻाल्हाइण थिए थो। त तहां खां हा, अॼु पहिरियों दफ़ो मां चयो ॾिसां हिन ग्रुप में ॿ कैं नएं खां ॻाल्हाए ॾिसूं। कुछु सिखण लाए मिले शायद!
ॿिए ग्रुप में आहियो तां, हिन में कान आयो?
हिन में आयूं पर हेे कुछु असांजे हिते, जैं असांखे ऐड करायो न हुन ग्रुप ठाहियो हुअईं।
अच्छा!
त मूंखे ईअं लॻो मां हिनमें बि कंहिंखां ॻाल्हाए ॾिसां, कुछु सिखणु लाए मिले मन।
जी हा, नओं कुछु मिलंदो न नॉलेज।
हा उहो ई, सिंधी ॻाल्हाइण जो मौको मिलंदो, कुझु नयो सिखण लाइ मिलंदो।
जी, जी, ज़रूर। ॿियो, थी वई रोटी पाणी?
न-न, अंञा असांजे हिते त टाइम थियो कोन्हे अंञा अट्ठ ता थियनि हिते।
अच्छा अट्ठ ता थियन।
हा, त बस हाणे लॻंदासीं रोटी ते, नवे साढे नवे ताईं फ्री थी वेंदा आहियूं।
अच्छा, त आउट ऑफ इंडिया आहियो?
हा।
अच्छा अच्छा!
हा, हिते थोङो टाइम जो फ़र्कु आहे त पो हिन करे सब थोङो लेट- लेट थींदो आहे।
जी, असांजे हिते त थिया आहिन सॾि नंव।
हा हुते टाइम थी वियो आहे, हिते कान
हा, हा- हा।
हा ॿियो, तां कीअं, घणे टाइम खां जुड़ियल आहियो?
जी मूंखे थी व्या हाणे, हफ़्तो थी वियो लॻभॻि अॻे जुमे ते।
अच्छा, असांखे अंञा टे ॾींहं, चार ॾींहं थिया आहिन त असांखे सब थोड़ो धी-रे धीरे सिखूं वेठा, कीअं थींदो, छा थींदो?
हा
सुठो आ, कुछु कोशिशि थिए पई सिंधियुन जे लाइ त सुठो आ।
हा, सिंधी खे थोड़ो अॻियां वधण जो मौको मिले थो न।
हा उऊ ई त कुझु ॻाल्हाइण लाइ, कुझु सिखण लाइ मिलंदो नई नई शयूं।
हा
हाॿियाो, हुते मौसम कीअं आहे, गर्मी आहे?
गर्मी जाम आ इते।
हिते बि ॾाढी गर्मी आ, अंञा बरसात चालू कोन थी आहे हुते?
न न, हिते बि न थी आ।
अच्छा, असांजे हिते त पवनी घटि आहे, न जे बराबर।
अच्छा न जे बराबर अॻोपो।
हा बस, दिसंबर जनवरी में थोड़ी घणी पए त पए। न त त गर्मी पई हले, हींअर त ॾाढी गर्मी पई हले।
हिन मौसम में बि गर्मी हले, जीअं जून जुलाई ऑगस्ट।
हा हिनमें बि, प पंजाह पंजाह डिग्री ताईं टेम्परेचर वेंदो आए।
त पो सॼो ॾींह ए सी चालू करे वेयणो
हा छा कयूं हिरी विया आयूं हाणे।
हा, हु त जिते रहो उते थी थो वञे माण्हू हुतां यों वरी पो।
हा बस उहे ई हिरी विया आयूं हाणे चङा साल थी विया आहिन। त पो हिरी विया आयूं, हुते अचूं था जॾहिं मायटनि वायटनि में त पो सुठो थो लॻे, घणो करे। पो सावण वग़ैरह में बरसातुनि में ई अचण जी कंदा आयूं।
हा पो त हिते सुठो लॻंदो न।
हा पो मौसमु वणंदो आहे, हिते गर्मी में परेशान थींदा आहियूं त ॿारनि जी छुट टियूं थींदियूं आहिनि त पो भॼंदा आयूं। चवंदा आयूं मौसम जो बि मज़ा वठूं। छुटियुनि ज बि मज़ो वठूं।
हा, त छुटियूं वरी बारिश में लॻंदियूं त लेट त लॻंदियूं न।
बस इहे ई जून जुलाई छुटियूं पवनि।
अच्छा जून जुलाई पवन, पो वरी स्कूल कॾहिं चालू थियन?
पो बस जुलाई जे आख़िरी में वञी स्कूल चालू थियनि त वरी भॼूं हुतां।
अच्छा त महिनो तव्हां इंडिया में रवंदा आहियो?
हा, महीनो खण त लॻी वेंदो आहे, ईंदा आयूं त। वॾो परिवार आ न त पो महिनो त लॻीज वञे। भेनरूं आहिनि, मां आहे, सस आहे, निणान पणीअल आहे त पो सभिनि वटि त वञ ॿ ॿ ॾीअं त महिनो थी तो वंञे, हा वॾो परिवार आहे हिते। हा ईअं कॾहिं विच में बि हा विच में बि कॾहिं ईअं थियो त अची वेंदा आयूं अहिड़ो कुझु न।
उह कुझु फंक्शन
हा शादिय वादियूं थियूं कयूं त पो ईअं ईंदा आयूं, हा।
अच्छा।
पो अची वेंदा आयूं।
हा मिड़ेइ हिते जा बि रहन हलू पिया हुते बि हलू पिया मिक्स में
हा, हो त रिश्ता त निभाइणा आहिनि।
हा, उहोई न।
सभिनि खे मुंहुं त ॾियणो थो पए न भुॻी वधी
हा फैमिली वॾी आ न ॿिननि पासे परिवार वॾो हसि। सोराणे पासे बि, मेटाणे पासे बि।
अच्छा अच्छा सुठी ॻाल्हि आ न।
हिननि पासे जेतिरो थी सघे निभाईंदा आहियूं।
अच्छा, त सा सहुरा सभु उते ई तव आउट ऑफ हिते, जॉइंट फैमिली।
न, अधु हिते हिनि, अधु इंडिया में बि घर आहिनि ॿ, ॿ हिते ॿ त ईअं आहिनि।
ससू सहुरो तां सां ई हूंदव न?
न न, ॿिया बी ॾेराणियूं बि आहिनि न। त ससु बि ईंदी वेंदी आ, सहुरो कान्हे, सहुरो काने ससु ससु आहे ईंदी वेंदी आहे थोरा ॾींहं हिते थोरा ॾींहं हुते पई हले। कॾें के
ऊओ त हाणे जेतिरा, जेतिरा ॿार हूंदा बेटर, जेतिरा ॿार हूंदा, वरी घुमंदी न कॾी कंहिं वटि कॾी कंहिं वटि
हा, उहो ई बसि पोइ ईंदी वेंदी रहंदी आ, असां अचूं वञूं मिड़ई
हा।
ॿियो हीअं टाइम निकिरे, बाक़ी त हिरी विया आहियूं हाणे हिते सभु ॾिण वार मनायूं पिया कयूं पिया सुठो थिए पियो। त आदत थी वई आहे हिते जी।
अच्छा, त सभु हुते ई ॾिण वारा जीअं इंडिया में थींदा आहिनि हा न सब्जी।
सभु सभु अहिड़ा ई इन, सभु इन मंदिर टिकाणा, सभु इन। सभु वारियूं, सभु कुछु कयूं, सभु सभु इन। हा सिंधी समाज सॼो ठहियो पियो आहे हिते बि त वेठा निभायूं हुनमें बि, चङा साल थी विया हिते बि त पोइ हाणे समाज आहे हिते बि हिते बि को कार्जु वार्ज थींदो आ यां, अचूं वञूं ॾिण वार थिए कुछु चेटीचंड थे सावण थे त मनायूं, हा।
हो आ न, हिकु त ॾिण वारे माण्हूं न हुजे केरु त वरी पोइ, भुलजी ता
न न चङा ॼणा इन न, सिंधी बि चङा इन।
हा, कंदा इन त पोइ कंदा हूंदा न, सुठी तरह गॾु मिली करे।
हास्, हा सॼो समाज ठहियो पियो आ न।
जी।
इंडिया वांगुर सॼो ठहियो पियो आ। त पोइ बसि, साणा, ॾिण वार थिए कुछु मिलूं कयूं किथे सत्संग ते किथे कुछु पाठ ते वञू कयूं बसि उहो ई
हा, सुठो आ। हम्म।
बाक़ी मंदिर ॿंदर सभु ठहियल इन, गुरुद्वारा, मंदिर सभु ठहियल इन।
हा त उते बि वरी वेंदा हूंदव न?
हा हुते बि नियम आहे वेंदा आहियूं, छुटी ॾींहुं गुरुद्वारे में। वनू, ईअं सतसंग हुजे त सत्संग में वञूं, हरिओम जो सत्संग, राधा स्वामी जो सत्संग। त थींदो आ, पोइ ॾिहं जो सत्संग पो उन्हनि में वञूं।
हो बि, हम्म हम्म। सुठो आ - - हा असां बि थींदो आ, मां बि हफ़्ते में हिकु दफ़ो ई ॿाहिर निकिरणु थींदो आ। छुट्टीअ ॾींहुं संडे ॾींहुं बाक़ी त पो घर में ई।
ह
ॿार नंढा हिन न अंञां त हूनन जे स्कूल जो टाइमिंग। माना सॼो स्कूल चालू थी विया हिन त रूटीन सॼो ठही वियो न हाणे। सवेल उथी ॿारनि खे नाश्तो पांणी ठाहे ॾे स्कूल मोकिलणो आ।
हा उहो त सही गाल्ह आ ॿारनि जो पुठियां तो हलिणो पए मुंजा ॿार हाणें कॉलेज में अची विया हिन। त थोड़ी फ्री थी आहिंयां हा
वॾा थियन त थोड़ो हिकु त वॾो आ कॉलेज वेंदो आ। हीकु अंञां नंढो आ।
हा मिंजा ॿई ॿार कॉलेज में पढ़न त बस थोड़ो हाणे - - फ्री थी आहियां नंढा हुआ त मां बि ईअं ई स्कूलन ते मो - - मोकलण ट्यूशन मो - - मोकिलंण हे करण हो करण टाइम ई न मिलंदो हो कुछु बि - -
न न उहोई तो थिए न - -
बस छुट्टी थींदी ही- -
हम्म - -
त बसि उनमें बस निकरूं हूंदा हुआसीं - - हाणें थोड़ो लॻे तो, हाणे कॉलेज वंञंनि पिया ॿार हाणे - -
हा थोड़ो - - हा त छॾे निकिरी ता सघो न ॿई पोयां वेठा हिन करे छॾंदा कुछु न कुछु। या पंहिंजो ई या नाश्तो रोटी टाइम सां ॾई करे वेठा हूंदा - -
हा पांण करे वठंदा हिन वॾा हिन न।
हा वॾा इन त थोड़ो सम्झन ता न अंउ - - कम सां ॿाहिर निकिरणो ई तो पए, कुछ खपे तो मार्केट थियो बाज़ार थियो या छा, थे त अथो - - हम्म - -
बसि हींअं मड़ई हले बि ज़िंदगी सही - - शुकुर आ मालिक जो - -
बस हुन जी शुक्र आ - -
ॿियो - -
पाज्यूं भाॼियूं वग़ैरह ईअं सभु मिलंदो तव हुते जीअं इंडिया में मिलन - - फ्रूट्स, वेजिटेबलस हुं - - अच्छा
हीते सभु कुछु ॿारहां ई महीना मिले तो सभु सुख आहे - - तॾहिं हेॾो साल निकरी विया ख़बर ई न पई आये - -
हा त - - सिंधियुन ज्यूं भाॼियूं अलॻ ही वंञंनि थियूं न वरी
हा मिलन तियूं न पो सभु मिले तो। पो ठाहींदा बि आहियूं सभु, हा अघि जो फर्कु पए तो। बाक़ी मिले सब् तो
अच्छा‌।
हा।
हाणे खाइणो आहे त वठणो बि आहे न थोरो हेॾो होॾे
हा उवो रहणो आहे त हिते खाइणो पीअणो त थींदो ही। हा!
हलो, ॾह मिंट थी विया हलो ठीक आहे। वरी मां पोइ ॻाल्हाईंदम ठीक आहे हरिओम हा
हा हा, बाए- बाए।
वाह!